हेलो
हेलो
हेलो
हँ नमस्कार छी
नमस्कार
ह काली हम बाजार गेल रही ओतक बहुत सुन्दर सुन्दर नया बाइक देखलहु एकटा बाइक तऽ हमरा एतेक नीक लागत जे बहुत देर धरि ओकरा देखैत रहलहुँ अब हम सोचि रहल छी जे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा क नया बाइक किनल जाय ताहि से कॉलेज जायब बाजार जायब अब परिवार सङ्गे आराम से घूमि सकब
ई तऽ बहुत नीक बात छै
ना बाइक कहि ने हेलो
हेलो
हँ जाही न ई तऽ बहुत नीक बात छै नया बाइक किनला से यात्रा बहुत आसान भय जाय छै मुदा कीन वाक पहिने आराम सँ सोच लिअ बाइकक माइलेज दाम सर्विस आराम आ पार्ट्स सभक जानकारी जरूर लिहऽ जँ सोची समझि कइ बाइक कीनब तऽ बादमे कोनो परेशानी नहि होयत
हँ हमरो ई बात बुझाइ छै हमरा चाही जे बाइक देख बाक संग संग चलाबे मे सेहो आरामदायक होइ रोज कॉलेज जाइत छी ताहि लेल माइलेज सेहो बढ़िआँ रहबाक चाही पेट्रोल बहुत महग भयल गेल अछि ते काम तेल खर्च करै वाला बाइक बेसी नीक
बिलकुल सही कहला हमरा लागैत अछि जे अलग अलग कम्पनीक बाइक देखू दोसर लोक लोक सबसँ पूछू जी केतेक दिन से चला रहल छथि ओकर अनुभव सुनू तखन निर्णय लिअ दोसरक अनुभव बहुत काज अबैत छै
हूँ हम सोचलहु जे यही रविवारक तोहर सँग शोरूम चलब अलग अलग बाइ देखब सीट पर बेसी बेसी क देखब दाम पूछब फीचर बुझब आर जे टेस्ट राइट भेजत तऽ चला कऽ सेहो देखब तखन जे बाइक सभ सँ नीक लागत ओकरे बारेमे घर पर बात करब
ठीक छै घरक लोक सभसँ सलाह जरूर लिअऽ आखिर बाइग बहुत दिन लेलऽ कीनल जाइत छै ओ लोकनि अपन अनुभवसँ बहुत नीक सलाह देतअ बजटसँ बाहर नहि लए जायब कारण किन लह बाद हेलमेट इन्स्योरेन्स आर सी सर्विस आ पेट्रोल पर सेहो खर्च छो छै
हूं हँ हेलमेट तऽ जरूर कीनब बिना हेलमेट बाइक चलायब ठीक नाहि आपन सुरक स सभसँ जरूरी छै ट्रैफिक नियमक पालन करब तऽ यात्रा सुरक्षित रहत
बिलकुल
नया बाइक खुशी तखन बेसी होइत छै जखन जिम्मेदारीसँ चलाओल जाय तेज रफ्तारसँ चलायब उचित नहि आरामसँ चलायब तऽ दुर्घटना डर कमत रहत
हुम् हम चाहे चाहैत छी जे बाइक के रंग सेहो सुन्दर हो काला रंग नीला रंग आ लाल रंग तीनो नीक लगैत अछि मुद्दा परिवारक राय लेके अन्तिम फैसला करब
ई बहुत बढ़िया सोच छै सबके राय लेल स सब खुश रहत जखन बाइक आबे जायत तखन हमसब पहिला दिन नजदीकक पार्क या नदी किनारे घूमब चलब फोटो खिचाय वा आराम से समय बिताए
आ जरूर नया बाइक किनबाक खुशी अलग रहक होइत छै मेहनतसँ पैसा जमा केय अपन सपना पूरा करबाक मजा किछू औरे होइ छै आशा अछि जे बहुत जल्द हम अपन पसन्द नया बाइक क किनि लेब
हमरा पूरा भरोसा अछि धैर्य राखह सोची समझी फैसला लिह सुरक्षित बाइक चलावह आ हमेशा ट्रैफिक नियमक पालन करू तखन नया बाइक असले आनन्द भेटत
ह काल्हि राति हम घर पर सबके नया बाइक के बात बतौलू पापा बहुत ध्यान से हमर बात सुनलनि ओ कहलनि जे बाइक कीनब खराब बात नहि छै मुद्दा सोचि समझी आज से देखी के किनबाक चाही मम्मी सेहो कहलथि जे सुरक सुरक्षित रहब सभसँ जरूरी छै ताहि लेल पहिले हेलमेट आ बाकी जरूरी सामान किनब तखन बाइक चलायब हुनर बात सुन के हमरा बहुत नीक लागल कारण परिवार हमेशा अपन भलाइ के बात सोचैत अछि
ई तऽ बहुत खुशी के छै परिवारक सलाह हमेशा काज अबै छै बाइक किनलाक के बाद केवल घूमऽके लेल नहि बल्कि पढ़ाइ जरूरी काम बाजार जाय आ समय बचाबै लेल उपयोग करबाक चाही जँ सही ढंगसँ इस्तेमाल करब तऽ बाइक बहुत उपयोगी साबित होइ
हँ हमरो ई सोच अछि कॉलेज जायमे बहुत समय लागि जाइत छै आ बसक इन्तजार करय पड़ैत छै कतेको बेर बस देरी से आबे छै जे अपन बाइक रहत तऽ समय पर घर से निकलि स सकब आ समयपर कॉलेज पहुँचि सकब पढ़ाइ पर सेहो असर नीक पड़त
बिलकुल समय बहुत महत्वपूर्ण छै समय बचत तऽ ओहि समय मे पढ़ाइ करब घर घरक काज करब आ परिवारिक सङ्ग समय बित सकब
हम इन्टरनेटपर बहुत बाइके जानकारी देखलहुँ कि को बाइक सुन्दर लागे छैय मुदा सबके दाम अलग अलग छैय। किछु बाइक माइलेज बहुत नीक छैय किछो बाइक इंजन बेसी ताकतवर छैय आब हम चाहेत छीयै जे अपन जरूरत हिसाब से सही बाइक चुनी।
ठीक सोच रहल छे केवल देखबासँ फैसला नहि करबाक चाही। बाइक पर बैसी क देखू चलाय मे आराम छैय कि नहि। सीट नरम छैय कि नह हैंडल पकड़बा में सुविधा छैय कि नह ई सब बात पर ध्यान देब जरूरी छैय।
हम सोचि रहल छी जे बाइक किन ला के बाद पहिल दिन मन्दिर जायब। भगवान से प्रार्थना करब जे हमेशा सुरक्षित यात्रा हो। आ कोनो दुर्घटना नी हो घरक सब लोग सेहो बहुत खुश होयत।
ई बहुत नीक विचार छैय। नया चीज किनलाके बाद भगवानक आशीर्वाद लेब बहुत लोक करैत छथि। तकर बाद आराम से भलाइक चलायब जल्दबाजी कदापि नहि करब।
ह हम तऽ इहो सो सोचने छी जे बाइक हमेशा साफ सुथरा राखब। समय समय पर धोई सर्विस करब। तेल बदलाइ टायर चेेक कराब ताकि बाइक बहुत दिन धरि नीक हालत मे रहे।
एकदम सही। जब समय पर देखलाइ करब तऽ बाइक जल्दी खराब न होयत। बहुत लोको केवल भइ कीने छथिन मुद्दा ओकर देखभाल नहि करै छथि। ताहिसँ बादमे खर्च बढ़ि जाइ छैय।
ह अ साच कहल छैय हम चाहे छी जेे अपन अपन मेहनत कमाई या बचत से बाइक कनी ताही से ओकर महत्व सेहो बुझाइत मेहनत लेल चीजक खुशी अलग होइत छैय।
बिलकुल मेहनतसँ पूरा भेल सपना सभसँ मिठगर होइत छैय। हमरा पूरा विश्वास अछि से बहुत जल्द तोहहारर सपना पूरा होयत। हम सभ दिन तोहर सङ्ग छी। जखन बाइक आबी आय तखन आराम से एक दिन घूमल मे चल फोटो खिंचाय बा खुशी य तार मनायब।
ह आइ आ चल बचन अनुसार बाइक शोरूम चलै छी आ काल्हि रााति हम बहुत उत्साहित छी जल्दी जल्दी उठि गेलहु नहाय लेलु तैयार भेलु आ घरक सब लक आशीर्वाद ले के निकलहु मन मे बस एके बात चलि रहल अछि जे अलग अलग बइक देख ब आ अपन सपना पूरा करबाक दिशामे एकटा महत्वपूर्ण कदम बढ़ाइब।
चलऽ देर नहि करी शोरूम जल्दी पहुँचब तऽ आराम से सब मॉडल देखबाक समय भेटत। बिक्री करय ला या बला लोक सब विस्तारसँ जानकारी देता जतेक प्रश्न मन में अछि सब पूछब ज किछु बात बुझा में नहि आयत तऽ फेर पूछब नया बाइक किनबाक फैसला जल्दबाजी मे नहि करबाके चाह
हँ सही कहला। हमरा माइलेज इंजन सर्विस वारंटी सीट ब्रेक लाइट आ बाँकी सुविधा सभक जानकारी चाही हम चाहैत छी जे बाइक केवल देखबास से सुन्दर न ह बल्कि चलावला से हो आरामदायक हो
एकदम देखह हम शोरूम पहुँच गेलहु कतबा चमचम करैत नया नया बाइक लागल अछि सब रंगक बाइक देख छै तऽ सुन्दर लागत अछि चलऽ धीरे धीरे सब देखे छी कोनो जल्दी नी अछि
ई काला रंगगक बाइक बहुत आकर्षण लागैत अछि ओकर डिजाइन साधारण अछि मुद्दा बहुत सुन्दर देखाइत अछि हमरा लागै अछि जे ई बाइक कॉलेज जाय आ रोजमर्राक के उपयोग लेल बहुत नीक रहत
चल बिक्री कैला बला भैया से बात करी हुनका से पूछि जाइ कि बाइक एक लीटर पेट्रोल से लगभग कतेक दूरी चलैत अछि सर्विस कतय होइत अछि आ पारठस आसानी से भेटइत अछि कि नहि
हँ ठीक छी राखै छी
राखै छै ओह राखै छै ठीक छी